हां की हाल चाल
हँ बढ़ियां ऐ
से तहन बात नहि भऽ पाएल छलै
हँ नहि भेल छले
हं व्यस्त छलियै की
हँ व्यस्त छलौ क्लास जे छै न जे अलटर टाइममे करि देने ताहि दुआरे
ओहिमे जा कऽ पढ़ै छियै न लाइब्रेरीमे जा कऽ
हँ
अच्छा लाइब्रेरीमे तऽ फेर घरपर किया नहि पढ़य छियै
घरो पर पढ़ै छियै लाइब्रेरी
लाइब्रेरीमे कनि शान्त रहल वातावरण सुविधा रहै छै
हँ घर पे कनि शोर गुल भ जाय कनी ज्यादा
काज ताज भऽ गेल जहाँ कि पढ़य लए बैसलौ
हँ कोनो काम आबि गेल
कोनो काज घर पर दऽ लेलौ हाँ लाइब्रेरी ओना ठीक रहय छै बढ़िया रहय छै विद्यार्थी के लेल हमरा बुझायां अहाँसँ दू तीन दिन पहिने बात भेल छलय नए
हँ हँ दू तीन दिन पहिले
दू तीन दिन पहिले बात भेल छले
हूं
प्रतिदिन एक बेर के हाल चाल जे छै से कऽ लए के छै आ बढ़िआ रहत ये आहु लेल आ हमरो लेल
हँ सही कहय छियै
हँ बढ़िआँ रहतै एक बार ओना काइल ओ एक दू दिन हमहु व्यस्त छौ
हँ कहुं औजाक मुंडन तुंडन छलै
हँ हँ हँ हमहुं व्यस्त छलौ हैं
अहा के जे भगवानक पूजा छलैय
हां
भैेये जाइ छै भोर से लऽ क अहाँके सांझ तक कोनो ने कोनो कोनो ने कोनो कोनो छोट छोट काज सब भऽ जाइ छै अहाँके सबके हकार दियौ हँ हकार दियौ फेर बजाउ सबके एक दू गोटे नथारियो भऽ जाइ छै
हँ
हँ भेल तऽ भइए जाइ छै कनि मनी भोज भात तऽ ओ ओकरो सभके लेल तरकारी तीमन सभ सभ चीजके व्यवस्था करू
हँ अहाँ सभके तऽ भगवानेपुर आब पड़ैत हैत सबजी सब्जी सब लए तऽ भगवानेपूर अब
भगवानपुर नहि राजनगर
नगर लग
हँ राजनगर भगवानपुर कनि मने उल्टा भऽ जाइ छै
हँ
राजेनगर आ नहि तऽ हँ हमर गामो के पैघ छै हँ के बड़का भोज भात जे करबय
हँ
ओहि के लेल सामान सभ अहाँ के हमरा गामे मे भेट जाइ छै बड़का होलसेलर दुकान छै किराना दुकान छै
आ लग मे भढ़िया भऽ गेल तऽ सब्जी के बगाने एत होेत अछि
हँ हँ हँ हँ आ सोम आ शुकर बरहरा सोम आ शुक्र बारहा हाट भऽ गेल
सोम आ शुक्र तो हमरो गाम के हाट लगय अछि
अहूँ के गामके हँ सपाही जे हाट सेहो भऽ गेलै आ बुध आ शनि हमरा अपन गाम मे हाट भऽ गेले
हँ
भऽ गेल चारि दिन भऽ गेल आ मैनान हाट होइ छै अहाँ के बैलाम हाट होइ छै अहाँके बरस्पति आ रैव
हँ
आ छ दिन भऽ गेल बचल अहाँके मंगल मंगल द भगवानपुर भगवानपुर आयमहर गंगद्वार साइड
हँ गंद हँ गन्धआर भऽ गेल बृहस्पति के गधवारके मंगल के नहि लगैए बृहस्पति के लगैए
बृहस्पति और शनि रे बापस मंगल भगवान मंगल भगवान पूरा
हँ
तऽ कोठियो हाट छै तऽ मिलाजुला के काज निकलि जाइ छै हँ मिला जुला काज निकलि जाइ छै यहाँ प ई वाला खेरा वाला जे रोड गेले य हमरा गाम से सब तऽ ओ अहाँके नहि गुजरलियै या
ओ सीधा जे चलि जाइ छै
हँ सोझे जे चल जाय छै यहाँ के राजनगर से सोझे मैलान खेरा त सुजौल होयत
हँ हँ शानदि फाइंटेशन होयत सीधा छहर पर चलि गेलहुँ
हँ तऽ ओ नहि गेलियै कहियौ आ तऽ ओहि रोड मे दोकान छी दोकान के दिया जे चर्चा करय छलहु हे ओहि रोड में छै यहाँ के सारा सामग्री जे छै से ओहि मे उपलब्ध छै तब तऽ हँ गामे गामे अहाँ के ई सब ग्रील के दुकान स्टील के दुकान ई सब तऽ गामे गामे आहा के उपलब्ध छै गाँव आब हाइटेक भेल जाइ छै ने
हँ गाँव मे आब सभचीज मिलय लगलैए
टल छै कोनो जरूरी नहि छै आ होलसेलरमे लेबै ने तऽ अहाँके उएह रेट भेट जायत
हँ
मतलब बाजारे वला
हँ
जरूरी छै माथा फोड़े के काज छै एहि रौद मे जे छै कोनो काज करू लिस्ट दऽ दियौ हँ धूप तऽ पेट त टोवा पानि लेकिन आब भऽ जेबा छै नेय किसान किसान सबके लेल हँ किसान ान सब के लेल पैन आब जे छै से भए जेबाक चाही
हँ
जुलुम भए रहल छै पानि नय भए रहल छै
जतय पानिके जरूरत नहि छै ओतय पानि भऽ रहल छै
तऽ तऽ फेन भऽ रहल छै हँ ह तऽ सएह बात छै अहाँके मधुबनीसँ जे सटल गामसभ अइ ओ गाम सबमे अहाँके पैनौ अथी भऽ रहल छै अहाँके छोड़ छोड़ दै छै
हँ मधुबनिओमे छोड़ दै छै यौ समर सुबल जेकरा जेकरा घर में होय छै जकरे जकरे पानि देय छैय ब
तऽ समरोसीबल एक दिन छोड़ि देते समरोसीबल एक दिन छोड़ देतेैय आइ समरसिवल काज कर रहल छै तऽ काइल जाब ने भीषण गर्मी पर भीषण गर्मी प रहल छै यहा के हमर कनी देर पहिले अहाँ के मौसियोत फोन केने रहे मसयौत बहिन छै रहिका घर छै त कहइ छलए अहाँ के की कहै छै जे भोर खन क पानि चलय छै
हँ
आ दिन जहा की दस बजे छै नओ बजे छै तहन से लऽ क आ पूरा साँझ सात बजे तक पानि मने कल से निकलबे नहि करै छै सोचियौ की हाल छै
ह्म जे तऽ बुझियौ अपने सभ सही छै जे गाममे छियै
अपनेसँ हँ उएह बात कहै छलहु अपनेसँ बढ़िआं छ आ बुझियौ सब अहाँके भोरे मोटा चला के भैर ड्राम भरि ले छै तहन रखलक आ तहन वएह पीबैत रहल ह सर्दी तर्दी के दुआरे फ्रीज त्रीज नहि रखने छै
ह फ्रिज के पैन पियएके आदत लगलै तऽ बस ह्म
कपड़े दुआर
आम ताम फड़ा लै छै कि नहि
के पैन जे छै हँ कले तले के पैन अपन
आम ताम फड़ल अछि छै कि नहि गाछी सबमे
हँ त छै ने आ महादेव छै आम तऽ हमरा अपना अङ्गनेमे गाछ अङ्गनेमे गाछ छै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
ओ लेकिन गाछ काटब लेकिन छै अङगने में गाछ भरमार फड़ल अहि
एकटा दूटा एकटा दूटा के पाकल खसैत रहे छै अंगने में छै
अइ में कनि मजु आ
आ खायइतो हँ मजे अबे छै गछपक्कू खााय में जानि बूइझ के नहि तोड़े छियै चाहबे त तो र कऽ ओकरा लगा देबै तऽ घर में सजा कर पाकि जेतै लेकिन एकटा ग हँसैत रहै छै अपन खाइत रहल क ठाक लेकिन ई अहाँ के गाछ कट कटि जायत दुःख के बाद
हँ हँ हँ ओऽ एतऽ तऽ रवि दिन के मेला लगैत अछि की निलम नीलमणि स्थान में लीलमनी स्थान में
बढ़ियां मेला हँ हँ बढ़ियां मेला लगेया हँ रविवार के बहुत भक्तजन सब के भीड़ रहै छै
हँ जे देखने छलहुँ एक दिन नीलमणि वला फेसबुक पेज पर
हँ भक्तजन सबहक कथी पर कथी पर फेसबुक पर
फेसबुक पर पेज बनेनेहें छै ने नील मनि स्थान वे पर देखने छलौं कहलियो तऽ त ल द क छोरी दय छियै आर तैयार हेबय
ई सदियो से भऽ रहल छै ई नहि जे आइ काल्हिमे अहाँके मेला लगै छै प्रत्येक रविवार विद्यार्थी सब छै बेसी ओकरे जुकटानी होत लड़का लड़की ई सब भरल रहत मोगी मेहर सब सेहो सब भरल रहत अहाँ के खूब पूजा पाठ भेल खरीदारी भेल केरा सब सेब सब के ई सब ई सब के दुकान रहे छै अहाँ के झिल्ली मुूरही कचरी सब छि
मुरही कचरी खाइयो में बड़ मजा आबै छै की कहू एहन एहन विद्यार्थी सभ छै ने मार्कशीटो नहि चिन्हैत छै आबै छी आबै छी आबै छी पहिल काज हेलो हेलो हेलो
हँ हँ अहाँ सभ दिस कहिया मेला लगैए
हमरा सब के मेला लगया सावने टा में लगल महा मन्दिरे छै एगो ब्रजेश्वर स्थान हूं हूं ओहिमें साथ में लागल आ नबाह भेल हँ
आ चतुर्दशी सभ में लागैत हयैत न
हँ चतुर्दशीयो सब में लागैया हूं
लगै छै हँ
हँ
ओ स्थान त बहुत बढ़ियां अए हमहुँ घूमल छी बहिनके सासुर अच्छा पाइए अए न घूमैय-फिरैय लए एलहुँ त हँ चलि गेलहुँ। आ प्लस जे ओ दोकान बाला जे छलथि हे ओ मरल रहथिन त हँ। कीर्तन होइ छैय न, नवाह होइ छैय ह नवाह त बढ़िआं होइ छैय।
हूँ।
दोकान-दौरी के अभाव नै ये अहाँके
हँ दोकान-दौरीके अभाव नै ये। हँ।
डेेगे, डेग-डेग पर दुकान अए अहाँके
हूँ, खूब
नाश्ता-पानी के दुकान कनी-मनी हमरे गाममे दिक्कत अए। अनदिना अहाँके जेना झिल्ली, मुरही, कचड़ी खाय चाहबै हँ चौक पर जाय पड़ै छै। आ अनदिना अहाँके झिल्ली, मुरही, कचरी सब नहि भेटत। अनदिना अहाँके
हूँ।
ह्म नै भेटत, जेना ओतए भेट जाइए।
हम् हमर मौसियो गाम भटसिमरे भेल दादियोके गाम भेल भटसिमरे, हम्। जीतु फोन कएने रहए
तहन त अहूँके देखले अए लेकिन चौक पर जाय पड़ैय छैय।
हम् अहाँ चिन्हतो हेबैन हिनका सबके सर छलाह हाइ इसकुलके-हाइ इसकुलके लक्ष्मी मंडल। ओ कतय रखा गेलै, चल। हुँ।
हँ-हँ चिन्हैत छियैय त ओ के लगतैथ?
भाय छथिन।